की हाल छै यौ
हँ भाई
की हाल चाल
एना जे फोन करबही बिना कहने एखन हुनका से बात करै छलिय काटि क ओहि पर आबि गेल रहै तऽ त हाइं हाइं क ओकर काटलीए राखलिए
भेल रहै कि नहि
नहि होइते रहै हमरा भेलै जे तोहर मह ओ काटि कऽ तोहर केलियौ कहलियै अगर नहि हेतै तऽ ओ रिजेेक्ट हेतौ तऽ ओ गरबड़इए जेतौ कहली हम करे छीय तोरा कनि देर कहल की बात हम कहल करे छीयौ दस मिनट बाद हूँ
की हाल चाल
बढ़ियाँ छै अपन कहू
बर्षो भेलो आइ कि अपनो ठीक छै
हँ बरसा‌ तऽ भोर मे भेल रहे
एमहर एखनो बीजलौका चमैकि रहल छै
ओ हँ इम्हरो मतलब मौसम तऽ एखन बुरा छै मेघे लागल रहै छै हरदम
आय तीन टा बेंच डेक्स हमर तैयार
अच्छा
के देलकै आओर और तीनटा के सामान बचल छै
कते टोटल बनबेबै
बारहगो सेट मतलब छओटा बेंच डेस्कके सामान एलै हन सात गो बनि जाय किस कि एगो दूगो एंगल एक्स्ट्रा बचलो रहे
तन तऽ बढ़िआँ छै
सात गो भए गेलै तऽ पैंतीस चालीस गो बच्चाकेँ भए गेलै जुगाड़ बुझलियै
आ घर बनबैके
घर बनबै ज नहि गेलियै हुनकासँ गप करै लए जे जेबै अबूलसँ बात कैए लेलियै अबूल सारा फिगर दऽ देलकै
तहन तऽ आइडिया लागि गेल हे तू बजट कते जेत
हाँ चालीस हजार के आसपास
ओ तहन तऽ ठिके छै
आओर कीसभ होइ छै कतय
की कलहि एतहि छियै बैसल एखने ओम्हे छैसकुलपर सभ घर घर अलियै ह तऽ शान्तिमे बैसलियैन पुल पर
अच्छा
ओ डी एल एड के बड़ा मोन भए रहल छौ
कए ने लए।
उंम्म
कए लेना डी एड बहुत बढ़ियाँ छैहे बी एड एखन लाख गुना बढ़ियाँ
आ एहिके लेल त ग्रजुएशनके सर्टिफिकटो नहि चाही तरफसँ
नहि यू पी से करबही तऽ ग्रेजुएशन पर होइ छै
यू पी मे ग्रेजुएशने पर होइ छै
तोरा ओकर चाहीकर ठिक करही ने हमरे आवाज हमरे आबै छै
निकालि लेबै
हँ त तऽ जे छै प्रोविजनले टाइप के निकालिकै पहिले तऽ काउंसलिंग के डेट कहिया तक छै ओहिमे तू इनरोल करही ने लॉक करबाबऽ पड़ै छै ओ जे काज छौ से पहिले कराही
तऽ तनि गप करी
हँ धीरज से बात करबी उएह बुझतौ ई सब मामला मे
तऽ वएह डील करै छौ
हँ ओकरे एगो टीचर छै पुष्पा सब करबे नहि छनि हँ तऽ ओकरे कोनो टीचर से सम्पर्क छै तऽ वएह जादा ई सब
पुष्पोके भए गेलै कि डी एल एड
एक या दू बेर तऽ भेलै हन
हूँ
मतलब ई कनि सेशन लेट चलैत रहै छै बुझलिही
अच्छा ह इह सब पूरा रहल जे
सेम चलैत रहे छै अइ मे कनी सेशन लेट रहै
कतेक लेट जेना एखन अगर हम एडमिशन वगैरह लेलियै तऽ की छब्बीस दू अट्ठाइस छठि म भेल रहै एग्जाम हूं
पहिल ओइके बाद एखन तक कहाँ भेल छौ महिना से उपर भऽ हमरे अवाज हमरे
आउ दै रिकॉर्ड मे थोड़े जाइत हेतै
ई भाइ रीजेक्ट नहि के दौ
हँ
एनाहि
हूँ
तऽ अपन
लेकिन लेल लेल की करबऽ पड़त
काउन्सलिंग होइ छै ने ओइके लेल ओ तीन हजार रुपैया समथिंग के ओकरा लॉक करबाबऽ पड़ै छै
पहिले
हँ और डायरेक्ट काॅउंसलिंग होगा छै इएह सब कोनो बात करऽ पड़त धीरज के एगो टीचर छै जान पहचान
हूँ
हूंम्म उहे अपन कांहा हेतौ कि हेतौ से सब बात कहिए देतौ
देखैछी आँय
करि देलिअइ
सोचि रहल छियै दिमागमे ई चीज आबि रहल छै बार बार
हँ कैये लेब जहन अइ लाइन से जुड़ल छी तऽ ई जरूरी छौ नऽ
हूंम्म हूँ कत राउण्ड फिगरमे कते खर्चा होइत हेतै चालीस हजार
नइ ओेइ से जादा हेतैऽ से हूंम्म पचास साठि हजार तऽ लागैके चाही भाइ डी एल एड जादा महँंगा होइ छै बी एड से
हँ
हँ डी एल एड ओते आसान तें नऽ लोक बी एड केलक डी एल एड के चक्कर मे नई रहै छै तैं के बाद बात करहि न पहिले की होइ छै हमरा एकर बारे मे जादा आइडियो नइ छै
त बात क जा अपन कर स फेर
कहिया तक आ कि हेतै ओइके बाद अपन पता चलि जेतै
बतिआइछी रात तकला
हँ ह
ठीके छौ आ बनोद यादवके बनोद यादवके नहि कोनो विवाह जादब ओतुका जादव ओकरो बेटी के विवाह छियै
अच्छा
पूरा एकदम पानि तानि सोखिक से सुखा देलकै हँ
सुखेतै ने ओकर काज छै ओतऽ या अथि छै त सुखेतै अरे ओतऽ
ओत्त ये नहि छै बाप रे बाप ई जे बरसात भेल हँ
हँ
पूरा गाँव जे छै से ई घिनाएल छै
तऽ
पूरा गाँव
ओ
नर्क बनल छै इ हेताऽ
नर्क बनले छै जै टाइममे बनल हँ तऽ
चल‌ गयो माह उनतीस दिन बांकी भै तऽ गेलै आब
धौ किओ एते भाय एनाही ने रहतै एते जते एतबी पर तऽ चलि रहल छै घूमतै फेर चकरी कियो बने लेकिन जा तक अहाँ भाय ओकर आवाज नहि बनै छै ने ताबत तक एनाहि रहै
नहि नहि तऽ हम हम हमहीँ सब गाँवमे जहन रहब गांवे मे रहबै
हँ
एहि सब के गलत हेतै कोइ आवाज नहि निकालनाइ तऽ भेलै
किया नै निकालबै ई
तखन इ तऽ भेलै गलत चीज भेलै
ई जे दू साल चारि साल पांच साल से जे होइ छै किया नहि आवाज निकलले गाँंव नर्क बनल छै कियो आवाज नै
एहि दू साल चारि साल पाँच साल मे अपना आप के अइ एवल नहि बुझैत रहिये
भाय ई सब चीज नऽ मतलब गलत नहि छै तोरा
हँ नहि गल गलत गलत सही गलत सहीसँ नहि मतलब छै लेकिन एहिस तऽ मतलब छै ने भाइ जे ककरो केओ गलते कए रहल छै ओकरा अहाँ रोकै छियै तऽ ओकर तऽ विरोधी अहाँ भेलियै
भेलियै भेलियै तऽ ओकरा विरोधीस अहाँ आवाज बनियौ आ सोशल मीडिया पर ओकरा डालियौ अहाँके एगो विरोधमे ए एक सौ सपोर्टो मे नऽ रहत
निश्चित तऽ ओते समय अ नहि मतलब रहियै
मोन ओहि मोनमे छै जे अइ ई जे इलेक्शन हेतै ओहिके बाद जे छै से अइ चिज मे देबै जै अन्ते दिन तै दू चार महीना और कोन झूठोंका
हँ दैेयेके चाहि बढ़िया रहत
हँ और ह और सब ठीके छै
स‌एह आइ तऽ छुट्टिये रहू पूरा दिन
आइ छुट्टीेये रहै पूरा दिन
की सब भेलै
किछु खास नहि भेलै उठलियै फेर सुति रहलियै
उंम्म
फेर अन्तिममे उठलियै तऽ गेलियए पोखरि देखै लए दू हजार रुपआ खर्चा करा क साफ करवा दियए
आ
त तऽ
तऽ करय दिय अइमे किछु दए दियै जीरा कि लागय छय दय दिही हँ कटै छौ लेकिन सुनै छियौ
हं ओत्तपर आबिके मुकुंद भाईजी से विचार केलिये
उ्म
ओयके बाद फेरो कौशल आबि गेल रहै
गांव मे छै कि एखन
नहि कौशल पंडीजी बेनीडेक्स बला फोन केलकै तऽ आलोक के फोन केलियै कनि कालहि बिजय चा पुट्टी उट्टी करबाए रहल छथिन हुनका घर बैसलियै ओ बाद कौशल आबि गेलै तऽ ओतहु चलि गेलियै
अच्छा तऽ हमसभ पूरा दिन इह सब बितलहु हन ने
हँ हँ
ह्म
काल्हि त फेर तो भोरे स स्कुले रहतौ कए बजे तक फ्री होइ छै उम्हर स
दू बजे तक तऽ भइए जाइ छियै
अच्छा
सारा चीजसँ हँ दू बाजि जाइ छै
हँ
करै छियौ
ठीक छै